त
हँ आवाज आयब रहल अछि
हँ आबि रहल छै
आओर कहू भेलै कि नय खेनाय पिनाय नय अखन ए ए बड गरमी लागल छलै तऽ मुँह धोकऽ मुदा धो कऽ आयल छी
तब की सब भऽ रहल छै
नय एखन त कथु नय भऽ रहल छै अहां कहु करि सब भऽ रहल छै
आओर छठि तक तऽ अहाँ सब रहबै ने
जदा उम्मीद तऽ छै देखै छियै छै एडमिशनो करबयके छै तऽ कहीँ छोटका पप्पा कहलखिन तऽ आबऽ पड़तै नय तऽ कोनो बाते नय
कथी मे एडमिशन करब के यऽ अहाँ तऽ ग्रेजुएशन कऽ रहल छी ने
हँ हँ तऽ ओहि मे चौथा साल के एडमिशन हेतै
हँ हमरो सबके हो छै दिमाग हूं बाइज दै छियै कनिका
अखने छ
हँ भेज दय छी कनि काल मे हँ आओर कहू हँ रहतियए तऽ नीक लाग नीक लागतियै अहाँ सब नय रहै छी तऽ हमरा सबके मोने नय लागे य गांव मे कियो छै हे नय
सोचै छियै एहि बेेर रहऽ के छै आब देखै छियै तीन सालसँ तऽ ओतहिये दिल्लीेये मे रहिये
हूँ
मौके नय
ओत बेसी नी नीक लागैय छठ मे कि एत बेसी नीक लागैय अहाँ सबके
छैठ तऽ गांवे में नीक लगे छै उतऽ मजबूरी
बार ओहि टाइम मे
किया अहा अथि अहाँके परीक्षा
हँ हँ
ह ओकर इच्छा हो सब बढ़े
आ ओ सब अहाँ सब देखने छियै सामा चकेवा जे छैठ के कन दिन कनिक दिन बाद मनवल जाइ छै हम तऽ आइ तक नहि देखने हेबै यइ तक नै देखने छियैउ हँ तब जाइ छियै ने जेना छैट‌ भऽ गेलै त फेन हमसभ पटना आबैत रहै छियै तखन रास्ता सबमे देखबै जयत रहबै ने तखने अथी सामा चकेबा क छोट छोट मूर्ति सब भेटत रहै छै आ हाट हाट पर रोड किनारा मे लेकिन जे लोग सब खेले छै कोना करे छै से सब नै देखने छीयै कखनो कखनो रहबो नै करे छी जेना छैट भेलै भोर कारक आ हमर मम्मी पप्पा सब तऽ तेहेन छथिन कि ओए दिन चलतऽ चल की जाने गेल कथी दिक्कत रहै छै हुनका सब
गाँवमे एकबेर भेल रहै त मतलब भै के साथे मतलब कुछ करल जाय छै लास्ट दिन। पैर-तैर से फोड़ल जाइ छै।
नै-नै उ ना भाए भेए बहिन के ने प्रेम पे उ त्यौहार छै उत्तरी बिहार नेपाले सब तरफ मनाओल जाय छै ई सब
अच्छा
छठ छै छै हँ छै आ अहाँ के नै रहो, अहाँ केने छी?
हां एकबेर कैने छीयै, पैर सब फोड़ने रहियै ओय के बाद पैसा-तैसा शायद देल जाय छै कि
हां।
छैठ के बाद शुरू भ जाइ छै आ दे कार्तिक पूर्णिमा तक मनबल जाय छै। ओकरा में छले यै की की म अथी कृष्ण भगवान में एकटा कहानी मतलब की नै रील्स और शॉर्ट सब में आएब जाइ छै। से तै देखने छलियै कि भगवान कृष्ण के द्रौपर युग में एकटा बेटी छले यै सामा आ ओकर उ जे छले यै नै चुगला जेकर मुंह झरकायल जाय छै। सेना के भग वान कृष्ण से जाका न झूठ झूठ अ अ मतलब की हुनकर बेटी टी जे सामा छले य ओकरा बारे में झूठ-फूस के उम्म अ आरोप लगा देलकै ओकरा ऊपर की अहाँ के बेटी एहेन यै, ओहेन यै, चरित्रहिन यै। फलना चिलना त भगवानो के पे क्रोधित भ के नै सामा के स श्राप दै देलखिन्ह अथि चिड़िया की पंछी बनय के कोनो तखन ओकर भाय छलै यै जे चकेवा त उ कतो गेल छलैया उ तखन कुनु यात्रा पे गेल छलै यै तै फेर अ उम्म यात्रा पर से वापस एलकै तै ओकरा उ ओकरा पता लागल की ओकर बहिन पे एहेन एहेन झूठ आरोप सब लगाएल जाय छै हुं तखन उ कत्ते उम्म कत्तेक दिन तक तपस्या सब करके पूजा पाठ सब क के अपन बहिन के वापस से मानव के रूप लऽ अनलकै तै ओकरे पे भाय बहिन के प्रेम पे सामा चकेवा के के त्यौहार मनायल जाइ छै उ जे चुगला जे झूठ बाजने छले ओकरे कथि कथि तै शारदा सिन्हा के गाना छै ओकरो मे कहै छै कि चगुला के उ चुगला मुँह झरकायल जाइ छै ताकि झूठ नै बाजे
अहाँ के त एते चीज मालूम हे हमरा त कुछो पतो नय रहै ऐ के बारे मे
हां हम उम्म देे
ना ताना गबति रहै छै
हुं हुं बड नीक लागै छै देखऽ मे लेकिन ओहो हमरा के हां अथी अथी मूर्ति सब रहै छै नै मिट्टी के सेह से तब हंसबै छै कखनो हम देखनैयौ नै छियै कखनो खेलनियौ नै छियै की त उ ए मम्मी पप्पा सब जे छथिन ने कुनु चीज के निक जेका सऽ देखय नै दै छथि आ कखनो कतो पूछ देथिन आ नै कहू नय बतबू नय बताउ तै कहत की एहेन एहेन बच्चा सब तु मा उम्म मालूमे नै छै एकरा सबके कथु यादे नै छै एना ओना खास करके हमरा सबके पाता तोरा नय पता छौ ई नय पता छौ तू नय आइ तक हमरा सबके जनकपुर नय लऽ गेल छथिन हे आ कखनो कहबै न कि प पा कनी जनकपुर चलू ने तऽ कहै कहै कहै छथीन की तो आय तक उ तू आइ तक जनकपुर नै गेल छी बगले मे तऽ छै आधा घं टा के तऽ रस्ता छै तऽ आधा घंटा के जखन रस्ता छै तै अहाँ कथी ले नै लऽ गेलियै। अहां सब गेल छीयै कखनो जनकपुर
नय हम्हु नै गेल छीयै जनकपुर
अ अ एक बेर हमसब गेल छलियै कलला महादेव याद अछि अहाँ के फुलहरि तऽ गेल छलियै हमसब
हँ हँ
हँ ओकरासँ कनि कनिकबे आगा बढ़तियै तऽ जनकपुर पहुँचतियै लेकिन नय लऽ गेलखिन आ कहथिन कि नय लय गेल छियो अहां सब ते गाम मे रहल छी छियै कतेको दिन कतेक अहाँ सब नय गेल छियै देखे अहाँ सब नय गेलियै तऽ हम सब कोना के जेबैय
दोस्त सब साथे आब देखै छीयै प्लान बनेबे कहियो जाय के ओना तऽ जाइए नय सकै छी घरके आदमी कोइ जेतै तबे जा सकै छी
छै तऽ बगलेमे
हँ
अगर आदमीके इच्छा हेतै तऽ कथी लए नै जायब हमर सबके मम्मी पप्पा सब कतौ कतौ एते छूट दऽ दै छथिन आ कतहु कतहु एतेक अनुशासित बैन जाय छथिन कतौ चैल जो कखनो तऽ दिल्ली से आबै छी अहाँ सब अकेला त कछु कतौ नै आ इम्हर बगल में आधा घंटा एक घंटा के रस्ता छै तऽ अकेले नै जाय देते
अकेले जायमे नै नीक लगैत् छै कतौ अकेले के जाय
हँ मतलब कि दोस्त सब संगे नै जाय देथिन
हँ अकेले रस्तो बुझल रहे तब ने
अब एक बेरेआदमी निकले छै तो पहुँच मम्मी पप्पा सब मना कऽ दै छथिन ने कखनो खू पूछू जेकरा मे हमरा सबके मन हैत मनायत
हँ हमरो सबके इएह छै घरसँ जाय ने देतै कोइ अकेले
हॅं जखन अपन काज रहतै तखन जो जतऽ जेबै
अहा
सब छी जे दिल्लीसँ आइब जाइ छीयै मे बापके समझके चाही नै अपने लऽ जाइ छथिन ने हमरा सभके अकेले कतौ जाय दय छथिन एखने हमरासके कतेक दिन भऽ गेल यए अहाँसभसँ भेँट केना आ कहै छियै कि ह जाय दिय हमरा सबके मतलब की गाम
भऽ गेलै
हु गाम जाय दिय तऽ हुॅं
ई पता है कि नै उ बियाह जे भेल रहै पिछला साल नवम्बरमे पिंकी दीदीके
हँ मे भेट भेल छले हँ हम देखने नै छी बौआ के कनि फोटो भेजब नऽ आहाॅं हमरा अछि की नै
हँ भेज देब फोटो
हूँ आ लकी दीदी के बौआ के ते देखने छलियै बड सुंदर छै खोल बटोल गोरा छोटा
हँ ओकरो एक दू महीना भेलियै
आब नीक लागेतऽ हेते छोर्ट बच्चासभ जखन जन्मलै छै ने तखन हमरा ओ बच्चाभ नीक नै लागै य ओ चूजा सब जका
लागत जेनाकि चूहा के बच्चा अछि एतबेटा के ला उठाबऽ मे लागत कि गिर जाय एते हल्का रहै छैय त उ लागत की कतौ गिर जायत ककरो मूड़ी कान मुचैक जायत ओकर माय बाप तब हमरा सबके मारिये देतै हौ बेल हुँ
सम्हालि सम्हालि कऽ लोक लेलक गोदी
हम सब तऽ नय लऽ सकै छी डर लागे छै लब लेबो केलौं तो बैसि कऽ लेलौं गिरबो नय करल कतौ इम्हर गर्दन पर हाथ दिअ तऽ कमर पर हाथ
एक दू दिन भेलैये ओकर पिंकी दीदी अन्नप्राशन भेलै खाना जैमे खुएल जाइ छै बच्चा के
हँ हँ ब बौआ सब के खियेलौं कतेक दिनके भऽ गेलनि हुनकर बच्चा
भऽ गेल हेतै तीन चारि महीना हमरा हिसाबे नय जादे भऽ गेल हेतै पाँच छौ महीना
आइ काल्हि के बच्चा सब के अन्नप्राशन होय छै हमर सब के भेल हेतै आ जाकऽ अहुँ पुछियौ अपन मम्मी पप्पा की मम्मी पप्पा हमर सब के अन्नप्राशन भेल छलै कहथू की ई कथी होइ छै
पहिलेके जमाना मे नय होइ छलै ओते चीज आइ काल्हि तऽ कथी कथी हेबय लगलै ये
हम सब पुरान भऽ गेलियै आइ काल्हि के बच्चा सब छै एकदम फैसिनेटेड आ अपनो कल्चर सबके अपनो संस्कृतिके सब चीज सब करतै दोसरके हमर सब हमरा सब नय लागेये की अन्नप्राशन नाम के कोनो चीज होइ छै
हमहुँ पहिले बेर सुनने रहियै एखने कनी दिन पहिले
हमर दोस्त सब छै दोसर दोसर तरफ के उ सब मतलब की ई सब छै की ओनाहिये बच्चा के नाम पे फंक्शन केलौं आ अपना एन्जॉय केलौं सैह छै बच्चा लेल कोनो जरूरी नय हम सभके की अन्नप्राशन होइ छै सब खेनाइ नय खाइ छै की
घूमै छलियै आ देखलियै मतलब पैर रखैए वाला रहियै तऽ फेर देखायल जे साँप चलि रहल छै।
एक कते रू
तऽ अथी रोड पे ने एक लाइट नय लागल छै रोड पे
हँ छै लागल ओते ध्यान नय देलियै नीचा जखने पैर आगाँ केलियै देख